हलो, हलो जय झूलेलाल।
काथा पिया गालायो बेटा?
मां खंडवा मां आंटी, तव्हां काथां ता ॻाल्हायो? जयपुर मां, अच्छा। और आंटी सभु बढिया।
सब बढ़िया आए।
रोटी वोटी थी वई?
हा सभु थी वियो, न। हा हाणे फ्री आयां, हाणे पाठ पूजा थींदा न शाम जो।
हा शाम जो, घणे, आंटी तव्हांजी एज छा आहे?
मुंजी एज, सठ खां मथे आयां बेटा मां। हा,
बढ़िया आहे यार आंटी तव्हां मतिलबु असांजे लाइ हिकु एक्सपीरियंस वारा बि थी वेंदव। कुझु नॉलेज बि ॾेई रखंदव तव्हां असांखे, मतलब मां मूंखे अनुभव मिलंदो न लाइफ जो बि कुझु
त तूं केतिरी वॾी आहीं?
आंटी मुंहिंजी एज त छवीह साल जी आहियां।
अच्छा अच्छा शादी कयय?
न आंटी शादी शुदा न आहिया अमेरिकल आहियां।
अच्छा ह अच्छा, हाणे मिठाई खाराइ
ह हा बसि जल्दी तव्हांखे ख़ुश खबरी ॾींदीमांव।
हा, गुरू कयो तव?
जी आंटी, हा गुरू आहे न हा हरे माधव खे बि मञंदी आहियां और वाहेगुरु खे बि मञंदी आहियां।
अच्छा अच्छा असां आनंदपुरी आहियूं।
हा मुंहिंजी दादी आनंदपुरी आ।
अच्छा
हा, मुंहिंजी दादी आनंदपुरी आ बाक़ी अ मां मां मुंहिंजे भई मुंहिंजी असांजे घर में सभु अलॻ अलॻ पंथ जा आहिनि। मतलब मुंहिंजे पापा खाटू श्याम जा आहिनि मम्मी और दादी आनंदपुरी आहिनि और मुंहिंजो भाउं हरे माधव आ। और मुंहिंजी दादी आनंदपुरी आहिनि और मुंहिंजी भाभी राधा स्वामी। सभु अलॻ अलॻ जा आहिनि ॾिसो आहिनि सभु अलॻि अलॻि जोत त सभिनि जी हिक ई आहे न।
हा हा इहा बि ॻाल्हि सही आ पर हिकु गुरूअ जा हूंदा आहियूं न सभ तं मज़ो हुन में वधीक ईंदो आ न
हा हा मां त सभ सभिनि खे मां त सभिनि खे मञनंदी आहियां कुझु ना आहे नालो की सभिनि जा भॼन ॿुधंदी आहियां कंहिंजो बि जेको बि ईअं वर वाणी वणंदी आ त मां हुननि जी वाणी ॿुधंदी आहियां सम्झंदी आहियां याने कुछ ईअं न हूंदो आ बाक़ी हा इहा आहे की हा हिक गुरूअ खे जीअं मुसीबत में हिक गुरूअ खे असां याद कंदा आहियूं न की भॻवानु असांजी हेल्प कर जेॾीमहल भॻवान खे याद काईंदा आहियूं न त हिक ई गुरू खे याद करणो पवंदो आ न
हा उहे चवंदा न आहिन भई जंहिं महल हिक माई मथां आपदा आयस पो भॻवान खे पई सॾ करे कृष्ण भॻवान अची ॿुध राम भॻवान अची ॿुध कृष्ण भॻवान खे जे अ चयई वेचारो उतां जेसिताईं अचे त सई तेसताईं चैस थीे राम भॻवान अची ॿुध चयई राम खे ती सॾ करे पाणही राम वेंदुस जेसताई वेचारो उहो उथी अचे त ॿै भॻवान खे सॾ कई ॿै के सॾ कै अचे हाणे हुन खे सॾ कयो पो ईअं माण्हू मुंझी पवंदो आ न भॻवान बि त मुंझी थो पए न, त भॻवान चए थो हिक खे याद कयो।
हा हिक खे हि कयो मनो सभिनिन खे और हिक खे मनो सभिन खे भॻवान सभ हिक ई आहिन मां त चईंदी आयां न जोत बस हिक ई हा सभिन जा नाला अलॻ अलॻ आहिन बस सभिन जो ज्ञान बि हिक ई आ।
हा न तूं त कहाणी त उहे ई था ॿुधाइन न त कृष्ण भॻवान ज़युं, राम भॻवान जंयु, गुरू नानक जंयु। झूलेलाल ॼी उहे ई ह कहाणी त थप। सॿ में उहे ई ता ॿुधाइन अॼ गुरु ॿि असांखे उहे ई कहाणी ॿुधाईंदा आयन।
और हुनन ॼी लाइफ में ॿि जेको थ्यो तन। उ ॿि हिक ई मतलब लाइफचार्ज सॿ थी आया आयन हुनन। जीअं लाइफ में स काटे करे आया ऐन। संघर्ष करे आया आयन उह पूरो ॿुधाइन तख न उह पांजी ज़िंदगी ॼे बारे में ॿि।
पैंॼी जीवनी ॿुधाइन ता पैंॼी जीवन कर त आये।
असांने ॿि एतरा मतलब हेअ सॿ कयो हुयोसीं पर माणू न ॿु चयन्दा आयन आंटी।
न-न ॿुधण खपे बेटा ॾिस सच जाते मिले वठण खपे।
न-न मतलब असां त ॿुंधंदा आयूं मतलब मां चवा ती माणू न ॿुधंदा आयन माणू। पांॼे मन ॼा आरन।
दुनिया ॾाढी ख़राब आ बेटा।
हा-हा इय त तां चयव की दुनिया ॾाढी ख़राब आ। दुनिया में अगर सुठा माण्हू ॿि मिलंदा न आंटी त हुनन खे ॿि चईंदा तां ॿि हिन ई माणू में आयो। अगर असां सुठा आयूं न त उयो ॿि चईदां तां ॿि ख़राब आयो। अ असां
सुठी चीज समझाई दास न त चईंदा न ता असाखे गलत
असांखे-असांखे वॾन सेखारियो आ त असां ॿारन खे। सेखारियो आ ॿार वरी असां पैंजे ॿारन खे सेखारींदा।
हा उअ ई मां त चईदी आयां कि वॾन खां जेको सिखी अचे तो न उय नैया तार आ।
हा त वॾन त असांखे सेखारयो उयो आये झुकण सिखो। सुठा-सुठा ॿारन खे। सेखारयो लछण पाण ॿो सीखो त। उय ई असां ॿि उय ई सिखया आयूं। असां ॿारन खे उयो सेखार ॿार वरी असांजा ॿार पैंॼन ॿारन खे हाणे उये ता सेखारन। जेको-जेको घर में जेॾो वातावरण हूंदो होॾो ॾिस
हा उयो त घर ॼे माहौल ॼे मथां ॿि डिपेंड थींदो आ।
हा जी हा असां छह ॼणा जीय आयू। त हिक ई गुरूअ खे मञीदा आयूं सब जेंट्स लेडीस।
त पो तां हाणे गुरुनानक गुरू क गुरूपूर्णिमा ईंदों आ तां अनंतपुरी वेंंदाव?
न गुरू पूर्णिमा ते अन्नतपूर्ण न वेंदा आयू गुरू पूर्णमा ते त हिते गुरू नानक चैन मन में वेंदा आयूं भॻवान ॼे मंदिर में।
गुरू अच्छा ठीक आ गुरू पूर्णिमा ते न वेंदा आयो।
न पैंॼी जीअ चेटी चंड हूंदो आ। त असा झूलेलाल ए मंदिर में वेंदा आयू।
हा चेटीचंड, हा चेटीचंड झूलेलाल मंदिर वग़ैरह में वेंदा आयन और बाक़ी। झूलेलाल मंदिर ॼे हिते तांॼे हिते कीअं?
जन्माष्टमी जीअं ईंदी त कृष्ण भॻवान जे मंदिर में वेंदा आहियूं। आहे त हिन में जीअं सताई करणी आ असांखे सॻड़ा छोणणा। त मन्दिरन में ई वञिणो पवंदो न बेटा। गुरू त पंहिंजो छा गुरु। त असांखे छा सत्संग ॿुधाईंदो आ न। हो त चए थो निकिरो हिन मां। पर असां अञा वहमन में फाथल आ बेठा। इअ शुरू खां वठी असां ईय ॾिण वार कया आहिनि न। असां उन्हन में अञा आहियूं बधल सिय खणी मन जेते मने न गुरू त चायेत ता नाम जपियो ॿ कलाक वई। नाम न जपींदासीं। त घट में हे कम त कयूं। भई पाठ पूजा कयूं। मंदिर में वञूं। ॾिण वार जेके कंदा आहियूं। उहे कंदा अचूं पैसा। ताई करणी आ सॻड़ा छोरणा आहिनि न? त इहे असां छॾे नथा सघूं न। त हा दिंबर। जंहिं महल दुख सुख अचे असां हे न कयों हीन दसे। तॾ ईअं थी वियो, त असां। असा अन्या मुझल आहियूं। हे। ता हा।। त भॻवान त चए थो न ताई ॿ कलाक वेही नाम जपो सभ।
जो उस दिन लेक गए थे? वो पचास वाले थे। वो नहीं वो नहीं आए हैं।
त गुरू महाराज बे बेचारा हल। बाक़ी ॿाणी त सॼी करे उन्हन ते ई ता ॿुधाइनि भई गुरू नानक साहिब जी बाणी ॿुधाईंदा। कृष्ण भॻवान जी लीलाऊं ॿुधाईंदा। कथाऊं त उन ते ई ठहियल एंन ना बेटा सत्संग में त कथाऊं उहो ई ता ॿुधाइनि। न रामचंद्र भॻवानु कीअं जीतियाई ह रामायण में। ईअं सॼी सॼी ॿुधाईंदा कहाणियूं त उहे ई थियाल येन सत्संग में। त आदि जुग़ादि खो वठी हलंदी त उहे ई आई न बेटा।
हा सही आंटी जा न रूपाली इहो राधिका। हा। ऊहोही सही ता चोओ आंटी। ह्म्म्म तव्हांजे हि ते झूलेलाल मंदिर में मतलब। चालीहा वग़ैरहा कीअं रखंजदा तव?
हिते चालीहो न रखंदा आहिनि बेटा। हिते ईये ॾण वार। न हिते चालीहो न मनाईंदा आहिनि असां राजस्थान में चालीहो न थींदो आ।
अच्छा राजस्थान में चालीहा न थींदा आहिनि।
न। हिते बाक़ी ॾण हा। चेटी चंड ॾिण वार जेके थींदा आहिनि हा उहे सभु कंदा आहिनि।
त चालीह छो न आंटी मनाये वेंदो आ। मतलब इहो जयपुर में।
अललाए छो न कंद अहीन ख़बर न आहे इहो बेटा। भई ध्या त पुछणो पवंदो। बाई। ऐंई जॻहि ते ॿुधुथा चालीहो त तव्हां चालीहो छो न कंदा आहियो।
हा। मतलबु असांजे एम पी में त मस्तु मनाये वेंदो आ चालीहो ॾाढो बढ़िया मनाये वेंदो आ। मतलब चालीह ॾींहं जेके, जेके हू जीअं तव्हां माताउनि जा व्रत रखंदा आहियो। ईअं झूलेलाल देवता जा व्रत रखंदा आहिन हुनमें। मतलब पूरो तौर तरीक़े सां रखो वेंदो आ हिन। कि मतलब हिक हिक चीज़ जो ध्यानु रखो वेंदो आ और भॻवान दर ई ते सुम्हंदा आहिन मतलब भ गदे ते न सुम्हंदा आहिन और शेविंग वग़ैरह भी। चालीह ॾींहं वार वटिकर कुछ भी न कटाइणो हूंदो आ और अञा मत लब इह्यो आहे कि रोटीअ में भी बस्सर जो कुछ अ न थींदो आ, बसर न खाइबी आ, बाक़ी त सभु खाईंदा इनि। दाल में नूणुं घटि हूंदो आ, मतलब ज्यादा न खाईंदा इनि दाल में नूणु, कंहिंजो कंहिंजो हूंदो आ कंहिंजो बरोबर हूंदो आ और बस्सर और थूम बटआ कि न खाईंदा आहिन, टमाटा न खाईंदा आहिन।
अच्छा, टमाटो भी न खाईंदा हिन?
हा न खाईंदा इन, मुंजो अ मुंजा कर्ज़िन मुंजे मामा पुट्रु चाल झूलेलाल में मंञंदा इनि न ॾाढो मतलब उहो उन्हनि जो गुरु झूलेलाल ही तन त उहो र खन्दा इनि त टमाटो वमाटो न खाईंदा इन और धरती ते सुम्हंदा इनि, अलॻ सुम्हंदा इनि। चालीह ॾींहं पांजो अलॻ गद्दो, अलॻ सां पो थाली बी मतलब हिक ई थाली हुंदी आ, जेके ट्रे अ हिकु टाइम राति यो रोटी खाईंदा इनि और बाक़ी अ पांणी और चांहि त हलंदी- हलंदी आ। थोड़ो मतलब झूलेलाल जो उहो हुंदो तनि हुननि जो पूरो ध्यानु सां करिणो पइंदो आ।
अच्छा -अच्छा
खिरी ॾींहं ते हो धाॻो जीअं बा, उम कप जीअं छा मैरिड वारा उन्हनि ते कपल पाईंदा इन न धाॻा, त गॾु छुड़ाईंदा इन धाॻो। और पो हुनमें भंडारो कइंदा हिन और खाराईंदा हिन हुन खे रोटी वग़ैरह। ईअं, न्याणी वियाङणी खे भी और चालीहें ॾींहं ते त भंडारो ई हूंदो आ पूरो ॾींहं।
अच्छा- अच्छा। अच्छा, हिते ईयें न हिन, हिते जयपुर में ईअं न हिन
और हिते वरी हो बि हूंदो आ, जीअं कि मटकियूं वटकियूं सजाईंदा हिन, मटकियूं खणंदा हिन जोत आहिन और हुन मटकियूं, हा और मटकियुनि ते पो कॉम्पिटीशन भी थींदो आ कि कंहिंजी सुठी आ हुन खे पो ईनाम भी ॾींदा हिन, मतलब हिकु जीअं हाउस वाइफ़ पांहिंजो टाइम कढी करे हो भी करे ती न सजाए ती, पांजी कला हा न हिते हिन चेट्री चंडु ते न न हिते असांजे हिते हींअर कईदा हिन, चालीहे में कईंदा हिन
कढ़ी -कढ़ी चांवर ठाहींदा, चटणीं ढोढो ठाहींदा। भई सच्ची सिंधी संधा व्यंजन ठाहींदा हिन होेॾे चेट्री
असांजे हिते हू दाल, पालक, चांवर और ताहिरी वग़ैरह, हीअं कइंदा हिन।
हा, हिते, न हिते चेट्री चंण्ड जे में हेस ईंञें ठाहींदा हिन, हुते प्रशाद में।
चेट्री चंड ते असांजे ट्रे ॾींहं, ट्रे ॾींहं प्रोग्राम हलंदो आ चारि ॾींहं, ॿाहिरां- ॿाहिरां कलाउ कल कलाकार ईंदा हिन, बढ़िया -बढ़िया प्रोग्राम कराईंदा हिन टेन्स पा फ़ैंसी कॉम पिटीशन थींदो आ, सब कुछ थींदो आ हिते रैली निकरंदी आ, ॿि ब शाम सुबह खां ते शाम मंझंन ताईं रैली निकरंदी आ, सुबुअ नवें वॻे खां हिक वॻे ताईं रैली हलंदी आ और हुन ॾींहं त बंदि हूंदा हिन। पो मंझंन जो भंडारो, राति जो भंडारो ॿ टाइम भंडारो। मतलब मंझंन जो भंडारो सेवादारियुनि जो हूंदो आ और राति जो पूरी पब्लिक जो हूंदो आ।
अच्छा, हा, न त हिते बी रैली
सुबुअ जो नासतो भी पूरी पब्लिक जो हूंदो थनि जेके भी सिंधी, हम्म
हे रियलिंग कढंदा हिन। चेट्री चंड ॾींहं हिक ॿीं बजे खों वठी शुरू थींदी आ, और राति यो यारहें बजे ताई हलंदी तनि। राति यारहें बजे ताईं, जातां शुरू कंदा हिन वापस उन्हींअ जॻह ते ई पहुचुणो हूंदो तन न। सॼो शहर घुमंदा हिन धीरे -धीरे, पो माण्हू प्रशाद पंहिंजे हिसाब सां कई असिकिम विरहाएन कोई बिस्किट विरहाएन। ॾाढा प्रशाद हूंदा अथनि झोला भरजी वेंदा आहिनि माण्हुनि जा ॾाढा भेनर लाइ पोइ वठण लाइ भीड़ जे अंदरि जेको घुसे न बेटा उहो ई वञी चींदो न परशाद त असां त परो परयो हथ जोड़ींदा आहियूं ॿार वेंदा अन अंदरि घुसी तरी बि ॾपु लॻंदो आहे त का पकान ह बाक़ी जाते एंड में एंड में वञी पहुचंदा आहिन जवाहर नगर में पोइ उते वञी रोटी वोटी खाई ईंदा आहिन ॿार माए जी परे न वेंदी आहिया बट मांार ह रा हुते बाज़ार में जाते निकिरंदी आहे त वरी उते दर्शन करे ईंदी आहियां हा पोइ उते कढ़ी चांवर
दिखा न यार थोरा हिकु बड़ा साइज़ दिख छा
त उते आइस्क्रीमूं भई हुते बि ॾाढियूं शयूं